हेलो बढ़िआ अपन कहियो।
हमरो बढ़िआँ अछि।
आर कहियो कतह गेल रहियै घुमय लए एहि बीचमे - -
एहि बीच मे अभी दरभंगा गेल छलियै श्यामा मा मंदिर।
अच्छा केहन की लागल।
बहुत बढ़िआ अहाँ कतहु अहाँ कहियो गेल छी कि नहि ओतऽ
हँ गेल छियै श्यामाइ मन्दिर बहुत बेर गेल छियै। श्यामा माइ मन्दिर मनोकामना मन्दिर। एकटा ओते कंकालिका मन्दिर छथिन।
हँ हँ बहुत सुन्दर- - ओतुका वातावरण ओतए घूमेय के लेल बहुत नीक जगह।
हँ आब तऽ त नावो दऽ देने छैय नावपर अहाँ घुमू।
हँ बढ़िआँ छै मतलब हु। परिसर एकदम पूरा शान्त छै। लग में तालाब छै तऽ कनि भव्य वातावरण लगये छै।
हँ पूरा साफो सफाइ एकदम बढ़िआँ छै। आ म्यूजियम गेल रहियै कहियो कि नहि?
एक बेर ऐस पिछला टाइम जहन घूमय गेल रहौ। तऽ म्यूजियमो गेल छलौं, लेकिन ओहि दिन एतेक टाइम नहि भेटल छलै तऽ बढ़िआँसँ नहि घुमि पयेलहुँ।
ओतहु छै बुझियौ दरभ्ंगा महाराजके पूरा धरोहर रखल राखले छैन। पूरा ऐतिहासिक छै ओहो। केना पहिले मुगल सभी रहै केना स्वैत समाज बनलै केना ई बनलै ओ बनलै सभटा चीज छै।
सभटा लिखल छै हँ बहुत मतलब नीकसँ सभ चीज ओतय बतायल गेल छै।
हाँ- हाँ-हाँ
अगर इच्छुक रहू तऽ जाक ओतऽ घूमू एकदम पूरा पुरनका चीज सब ओतए राखल गेल छै।
हँ ओतौ नाव के छै, ओत तऽ आओर दू तीन तरह के नाव छै।
हाँ ओर ई पूरा श्यामा मंदिर के कैम्पस उस में छोट- छोट मंदिर सब अलग-अलग ओ सब सबटा सौसे गेल छी की?
हँ सभटा मन्दिर गेल छैय।
ओना अगर मतलब कखनो एतेक लगमे अपन सबके अछि कखनो इच्छा होएत। तऽ जाकऽ एकदम शान्ति वातावरणमे घुइम सकै छी। बहुत लोको हुनका बहुत अलग- अलग काज के लेल यूज करै छथिन। कि किनको सब किनको शादी विवाह मे सेहो अपन गैला त
ओ ओहो घर देखा देखी, लड़की देखा देखी से सब हूं हूं हमहूँसभ गेल रहियैन तऽ बहुत बेर एहन जाइ छियै ने तऽ ओतय एकटा दूटा एहन रहत पे छै या तऽ ओ लड़की देखै लेल आयल रहैत छथिन। या तऽ सगाइ तगाइ हो होय दुआरे रहैत छथिन।
नहि तऽ शादी विवाह
हां शादी-विवाह
सेहो खूब होयइत रहेये लगन सब में ओनाहि
हाँ- हां -हां ओना हां- हां-हां
ओर ताहि मे ई छै कि मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस से ओ जुड़ल छै कॉलेज छै यूनिवर्सिटी छै ओतऽ
ओतय यूनिवर्सिटी में नरगुना प्लेस गेल छियै?
नहि से नहि गेलहुँं हें एखन तक हम।
ओहो एक बेर जाकऽ देखबै बहुत बढ़िया जगह छै।
अहाॅं गेल छी?
हँ गेल छी ओतहि ने मतलब हुनकर महाराज के जे ओहे बाटे ने ट्रेन जाइ छलेन।
अच्छा
हँ तऽ ओहो बहुत नीक जगह छै ओकर जे मतलब अथी सभ छै घर तर ओतुका।
हां
सेहो सभ बहुत नीक हम गेल छियै मतलब एना बहुत नहि रुकल छियै लेकिन अपन रोडे रोडे जेना छै रोड तऽ बनल छै पूरा। तऽ ओएहमे देख - देखने छलियनि ओ महाराजा के ओतयसँ ट्रेन जाइ छलनि हुनकर घर तक अबैत छलनि ट्रेन।
अच्छा नहि हम गेलहुं हं तऽ बस एक बेर मंदिर गेलहुं हें और दोसर बेर मे- फेर म्यूजियम गेल छलहुँ और तारामण्डल जाय के इच्छा रहल लेकिन गेल जा नै पेलहु और एक बेर आब जायब तऽ नरगौना पैलेस सब जायब नरगौना पैलेस सब नहि जाय पेलहुॅं और घूमब तखन टाइम लऽ क जायब तऽ और अहाँ नरगौना पैलेस गेल छी तऽ बताउ ओतुका किछ बात
देखियौ नरगौना पैलेस मे तऽ इएह छै मेन जेना कि हुनकर अथी- नीक लागत त ओतुका गाछ वृक्ष- मतलब जहि हिसाबसँ अथि कयल छै ओतुका घर तर अहाँके बहुत नीक लागत। देखे मे ओतौ अहाँके ओहो ओतो अहांके वएह पहिल राजा महराजा - सँ जुड़ल चीज सब भेटत आ मेन ओतऽ कि छैओत क्लास अथी चलै छै ने ई क्लास सब चलै छै। आब तऽ- पूरा क्लास छै तऽ अथी वला क्लास सब चलै छै।
हँ यूनिवर्सिटी वाला ने
हँ यूनिवर्सिटीवला। लेकिन तैयो देखैयो मे बहुत सुन्दर छै एत लोग फोटो तोटो खिंचाबी त बहुत नीक- अबै छै। हुं हुं-
से तऽ बुझलयै लेकिन हम जा नै पेलहुं आब मंदिर टा गेल छी।
हँ हँ और अहाँ पहाड़ी इलाका कहियो गेल छियै?
पहाड़ी इलाका नहि हम तऽ नहि गेल छी कतहु एमहरे मतलब अपन दरभंगा मधुबनी मे कतहु -कतहु गेल छी। तऽ और -और कहियौ अहाँ इम्हर की कहे छै हम दरभंगा जे जाय छी मतलब अहाँ कॉलेज के सिलसिला मे जाइ छीयै की ओनाहिये कोनो घूमय फिरै के लेल?
नै हम नहि घुमय लए नहि कहियौ एना गेलहुँ हँ गेलहुँ हँ कॉलेजे सी एम साइंस कॉलेज सँ एम एस सी करै छलियै तऽ तऽ ओहे मे गेल छलीयैये फेर ए-कोनो नै काजे गेलहुं त गेल रहियै यूनिवर्सिटी के तऽ वेहे ले गेल छलहुँ वएह लए लेकिन पूरा अपन घुमने छी।
अच्छा।
हँ तऽ तय दुआरे अपन ओतय दरभंगाके ओ टावर परहुका लस्सियो बड्ड नीक होइत छै पीने छी कि नहि?
नहि हम नहि पीने छी। लेकिन हम ओते विशेष नहि घुमलहुँ। लेकिन कनि मनी घुमने छी, मतलब मंदिर के बारे मे हमरा बहुत जानकारी ओत अइछ, कि महाराज सब के बारे मे कमेश्वर सिंह ओ बनेने छथि मदिर हुनकर, ई लाश पर बनल छै। बस तहन ओकर चारू तरफ पैग पैग बगीचा ओ सब खुला परिजर से सब तऽ हम घुमने छी। लेकिन ओतेक कोनो विशेष रूपसं हम नै घुमने छी, एक दिन हं नाओ
अच्छा।
हं
नै जेना हम ऐ बीचमे गेल रहौं ने नेपालमे भेडे टार ओत ओ पहाड़ी एरिया छै पूरा। बहुत तीन हजार फिट ऊपर छै बुझिऔ ओत गेलाके बाद जेना लागत कि पूरा बादलमे आबि गेल छी। बहुत लग लगमे बादल फेर ओत जेनाकि अथी बाली वला ए देखैत हेबै। जे बाली मे झूला के लेल जे बाली प्रसिद्ध छै त ओहो झूला हमरा ओत भेटल। त हम कहलिअइ चलू बालीवला झूला त छै त ओ ओकरो आनन्द लेल जाए।
हं कत कोन जगह छला एक्जेक्ट जगहके नाम?
भेडेटार नेपालमे पड़ै छै नेपाल भेडेटार धरान में भेडेटा
अच्छा।
आ धरानसं कैन ऊपर जाउ, मतलब धरान तक बुझू सतह वला छै प्लेन छै जगह आ धरान के बाद जे से त धीरे धीरे चढ़ाव छै। पर भंडटपंगटपर, तसे णं सेधर मेन और शान धरानमे एकटा ओ छथिन दन्तकाली मन्दिर अपन सब जेना ओत मतलब सत्तीके दाँत खसल छलनिएं।
अच्छा।
त ओत दाँतके पूजा होइ छनि, शक्तिपीठमे अबै छै।
अच्छा बाबन शक्तिपीठमे सं एकटा अछि?
हँ बाबन शक्तिपीठमे सँ एकटा अछि, त ओत दाँतके पूजा कैल जाइ छनि। त ओतुको मतलब बहुत नीक ओतौ देखलियै त जे फुलडाली छलै हुं लेलियै त, उ फुलडाली पूरा रुद्राक्षसँ बनल।
वाह बताउ। मतलब ई खुन्दर कलाकृति भेलै।
हुं।
और ओ त एकटा प्रसिद्ध शक्तिपीठ मे स एकटा नेपाल मे मानल जाइया न? दंतकाली।
दन्तकाली त कहियो जाएब जरूर।
धरानमे ई कहय छै मतलब विजयपुर पहाड़ी ई इलाकामे स्थित हैत न?
हं हं ओ मने जे मन्दिर अबै छै ने ओ विजयपुरमे हं।
हँ।
हुं त उहे ओकरे
हं एकबेर मतलब हमरा बुझल या किओ बतेने छलथि कि सुबह का सात बजेसं पाँच साढ़े पाँच बजे तक पूजा होइया बहुत प्रसिद्ध, किओ कहने रहथि। लेकिन हमरा ई पहाड़ी इलाका सबके बारे मे नै पता, एखनि अहाँ बता रहल छियै त बुझि रहल छियै। लेकिन शक्ति
ओहा शक्ति पीठ छथिन तऽ ओत तक अहाँके सत जे छै ने मतलब प्लेने छै ओतयसँ अहाँके पहाड़ शुरू होइ छै ऊपर जाइसँ
हँ
तऽ ओहे ऊपर जाय तऽ ओ जेना की कह छै ओतय आर जगह छै बहुत ऊँच छै
हां
त ऽ ओतऽ एकदम जेना दार्जलिंग सब छै हम दार्जलि्ंगो गेल छलहुँ तऽ बु बुझियौ मतलब ओहन नैय जगह पहाड़ी एरिया सब छै सात
मतलब ओ है
ओ है हँ ओ सब जगह घुमैल यात्रा करै लए गेल रहै तऽ दार्जिलिंग में तऽ दार्जिलिंग में तऽ ओम्हर जे दार्जिलिंग के ड्रेस पहाड़ी ड्रेस सब जे छै कपड़ा सँ परिधान तऽ ओ ओकर अथीक आनन्द लेने रहौ ओ पूरा पहिरकेऽ ओर सब चायपत्ती बगान में आ एत देखलिये वएह झूला त हम कहलिये चलू बाली जायमे तऽ मतलब कहिया जब प्लान ओ सब तऽ बनै छै तखन बनैत बनैत बनैततै
हँ से तऽ छै अचानक से नहि भऽ पाबै छै ने
हँ हँ तऽ उएह ओतय देखलियै से आ उएह ठाम देखलियै मतलब घुमै के संग संग लोक अपन कमाइके जरिया एत्ते अथी करै छै
हँ
जेना ओतै देखलियै झूला वला रहै तऽ झूला वला अपन मतलब झूला के पैसा लैता ओर टिकट कटाउ झूला लग ओतय की केलकै जेना बाली में! कपड़ा दैय छै ने गन जेना
हँ!
तऽ तहिना ओ ओहेन तऽ नहि पूरा लेकिन ओहिने कपड़ा ओ भाड़ा पर दै छै आब लोकसब जेना जाइत छै घूमय लेल तऽ होइत छै कि अपनासभ तऽ आइ काल्हि कनि फोटो फोटो के दै छियै ने बेसी ध्यान जे गेलियै हे ह त केना नहि फोटो खिचेबै आ ई सहियो छै जे जतय गेलहुंत ओतुका यादगार अथी भऽ गेल ओ हँ! तॅं कियाकि कोनो जगह तॅं लोक एके बेर जाइत छै गेलहा जगह तॅं दुबारा नहि जाइत छै लेकिन उएह फोटो रहैत छै तस्वीर रहैत छै तऽ लोक अपन
याद ओ चीज देखबै दुबारा तऽ याद एत कहियो
हां एना तऽ ओइमे देखलियै ओ कपड़ा के भाड़ा पर बेचैत हँ जहाँ ओ पहिरकेऽ अपन झुलू
हँ!
आ फेर ओतहि कैमरोवला अपन फोटो खिचै लए तऽ सबके अलग अलग हँ लोको सोचै छै आ ओहिसँ बहुत चलते छै जेना हमही अहीं गेलियै जेना हमही गेलियै तऽ कहलियै जो आब एते खर्चा केबे केलहु झूलापर जाय लेलए तऽ कनि कपड़ो पहिर ली हँ तऽ अथि यए। तऽ तखन भेल जे मोबाइलसँ तऽ फोटो खिचबिते छी लेकिन कनि कैमरासँ खिचब तऽ बढ़िआँसँ आयत। चलू ओतेक तऽ ओनाहे करैत कैमरोसँ खिचा लेलहुँ तऽ ओकर भऽ गेलै। तखन ओतयसँ उतरलहुँ तखन कहलियै कि जे मोबाइलसँ तऽ खिचबैते छि। आ ओ कैमरा वालला से ओनाहो ओत ओत तऽ पहाड़ी ए जे की कहै छै एकटा फोटो पच्चीस रुपआमे खीचै छलै। तऽ सए चलू सए रुपैआ लगतै नहि चारि पाँच टा फोटो कनि खिचा लैत छि। तऽ ओहिना देखलियै हुनको सबके कमाइके स्रोत बढ़िआँ रहै।
बढ़िआँ हँ आओर छै ने कि अपन धीरे धीरे जतय लोकके आगमन बेसी रहैत छै एन जन बेसी हवा लागल जे कोनो प्रसिद्ध इलाका रहल घुमै फिरै के लेल
ओ तऽ अलग अलग तरीका से सब अपन व्यापार करे के तरीका खोज ले छथिन।
हाँ हां आ हुनका सब किछ चलितो छनि आ ओतऽ देखलियै कि अपना सब जेना बुझै छै ने पाहुन छीियै अपनासभ सब बहुत नीकसँ स्वागत होतहु आउ भगत। बहुत नीकसँ करतथि जेना ओतौ खेनाइ-तेनाइ मंगायेब तऽ फुल्ही थारीमे खेनाइ भेटत। खेनाइ बड्ड नीक नहि लागत कियाकि अपना सब एम्हर छियै कनि तेल तेल बेसी देलियै। छाइन छुनिके खेलहुँ तऽ ओम्हर ओसभ कनी तेल तेल कम खाइ छथिन। आओर खेनाइयो कनी तरकारियो सब कनी आधा पाकल से खाएलथिन।